हँ की हाल
ठीक छै आहाँ ठीक छी
आहाँ
हँ खाना खेलौ
हँ खनौ आहाँ खेनौ
हँ हम खेलौ कतऽ रहै छीयै अपने
हम मधुबनी मे होय छियै आहाँ
मधुबनी ये मे रहै छी आर प्रॉपर मधुबनीे मे रहै छीयै कि कोई गाम भी अइछ
हँ गाँव छै तिताही उछाल उछाल मतल चिताही बहुत गोट नै चिन्है छथिन न हँ तै दुआरे
आर मैरेज छी अनमैरेज छी सोनी जी अहाँ अनमैरेड छी की करै छी
कि चैल रहल छै अखन बस एखन स्टडी चैल रहल अछि आओर जॉबो करै छियै
अच्छा
नॉर्मली स्कूल ट्यूशन
अच्छा बहुत नीक बहुत नीक काज करै छी शिक्षा ‌अ‌ शिक्षा प्रदान करना बड निकाज होइ छै बहुत नीक काज उत्तम काज
बहुत गोटे एहन रहै छथिन ने जे अफोर्ड नै कऽ पबै छथिन तऽ हुनका लेल
हँ हँ जरूरी छै एकदम नीच‌ अच्छा काज कर रहल छी बहुत नीक माँ पप्पा सब ठीक छैथ हँ हम ठीक छी आ हम तऽ मैरिड हम मैरिड छी आर ह मुम्बई मे हम रहै छी हमर गाम भेल सासुर लगमा उजान लगमा हँ। आर नैहर भेल सितामढ़ी आर हम सासुर मे रहै छी तऽ हमरा दुगो धियापुता अछि आर ससुर हसबैंड सब छथिन। ठीक छै। हॅं तऽ आओर कहू अखन अहाँ सबके तरफ बिआह भेल बिआाह भेल हेतै ककरो नी न नया बिआाह भेल अछि। अहाँके तरफ किनको अ अखन पावैन एतै ह मधुश्रावणी। तऽ अहाँ सब जायब ने साथमे
बैन रहल छै।
हँ।
जेब हँ जेबे करबै कि बहुत मजा आबै छै।
ह ई पाबैन के सचमे बड मजा आबे छै। शादी पबनैती से बेसी पबनैत के जे आस पास के फ्रेंड छथिन। उनका बेसी नीक लागै छै फूल तोइड़ कऽ देबमे कते नीक लागे छै। ने
ममी
घूमऽ मे अइ टोल स ओइ टोइल जाय मे ओहि मंदिर से ओहि मंदिर जाय मे कते नीक लागैत छै। न
हँ।
अहाँ सबके गाम मे की बहुत फेमस अछि। गाम के अन्दर की काज संन्तोषी मन्दिर अच्छा म बहुत फेमस छथिन
हुॅं
अच्छा। हँ अओर किछु अ मतलब कि अहाँके गाँव के फेमस सं तोषी माता छथिन। ओहिसँ बहुत फेमस ओ छथिन। ह तऽ अहाँ मतलब प्रॉपर पप्पो रहै छथिन। ओते मधुबनी मे कि पप्पा क बाहर रहै छैथ अहाँक
सब गोटे अखन फिलहाल तऽ गाँव मे सिर भेलयै लेकिन तऽ पहिले मुम्बइमे रहै छलियै।
अहु मुंबइ मे रहय छै। कत रहै छेलौ मुंबईमे सोनीजी हँ
भी मण्डीमे रहै छलौ हॅं तकर बाद फेर आबि गेलौ की कहै छै। मारेल गाँवभीमण्डी
अच्छा हँ गेल छी हम ओतऽ
हँ हँ फेर कल्याणमे एलियै ओकर बाद सिफ्ट भऽ गेलियै।
ह और अहाँकेँ मिथिला पेटिग वगेरह करऽ आबैया
हँ हँ बहुत निक स हम बहुत शौकीन छियै एहिके। ह ह ओहो ओहोके बच्चा सभके कोर्स दऽ रहल छियै। फ्रीमे जतेक भऽ सौक अए हमरास-
बहुत ही नीक बहुत नीक काज करैत छी। अपन मिथिला पेंटिंगके बड़ बट अभी अखन कहैतैते छी। जे नहियो चिन्हैत छथिन ने सेहो मिथिला पेंटिंग अहाँ हुनका घर मे जेबै ने एक। ने एक अहाँ के किछ ने किछ अहाँ के मिथिला पेंटिंग के भेट।
फट हँ मिली जाइ छै।।
हँ अनदर कास्ट क भी अपन कट अपन त अपन तऽ धरोहर छै। मिथल अपन तऽ धर ह रहै छै कि मिथिला पेन्टिंग अ उपनयन करू ओ मड़बा पर मिथिला पेंटिंग बन छै। कते चीज होइ छै शादी होइ छै तऽ कोबर घर मे मिथिला पेंटिंग के बनै छै। हँ अपन सभ के ढाकन पर बने
अपना सभके पेहचाने मिथिला पेंटिंग सऽ छै
हँ कतेक नीक लागे छै के कते सुंन्दर लागे। इ भी अगर कला अपना सभ अखन सीखै छियै मतलब अहाँ सिखने हैव तखन आर अपन सभके बुजुर्गक ई सभ ऑटोमेटिक आबे छलैन कते नीक अर्पण पारै छथिन ओ सभ डिजाइन दऽ कऽ से पूछू नहि कोइ तीज त्यौहार मे अर्पण पड़ाइ छैय अपना सभमे छै कि नहि अभी चौरचन ऐत तऽ ओहिमे पड़ाइ छै कते अर्पण होइ छै छठ पूजा हैत तखन अर्पण परैत हर जगह होइ छै। उ ओसभ कते नीक बुजुर्ग सभ पारै छथिन अर पन अपन सभ हँ हुनका सभ कऽ ओर अपना सभक इन्टरनेटके जमाना छै हमसभ इन्टरनेटसँ सी कहै छै ओ सभ ऑलरेडी सीखने छथिन
हँ।
छै कि नहि
जी
आर कता सोनीजी की करै छेलौ अखन
किछ नै करै छेलौ बैसल छलौ हेँ सोचलौ कि किनको सभ- गपेसप कऽ लै छी।
ह गपशप करऽ स नीक होइ छै न कि अहूँके नॉलेज भेट जैत काइल क बियाह दान हैत कखनो तऽ ई बुझबै ने कि हम हँ अय दिस मे जैब तऽ हमरा ई काज करबाक ह इ परम्परा छै एना रहऽ के छै सासुर नैहर दुनू मे बहुत अंतर होइ छै सासुर म देखियौ बहुत बहुत गोटा के एहन अपना मे मिथिला मे परम्परा छै कि अखन भी पहिले वाला परम्परा निभाबऽ पड़ैत छै अखनो निभाबऽ पड़ै छै अ हँ आर आ जखन लोग हसबेंड के साथ बाहर रहै छथिन तऽ ओ अपना हिसाब स कल्चर स जिंदगी जियै छथिन अपनो कल्चर निभाबै छथिन आओर बाहर क भी कल्चर निभाबै छथि जे सास ससुर के सा रहै छथि उनका तऽ अपन कल्चर धरोहर कत लए के चलऽ पड़ै छै ह हँ ई बहुत जरूरी छै हँ बहुत जरूरी छै। के हमरा सभ के आब हमरा सभके से जादा हमर जे संतान अइछ न‌ से गाव जाय छै न ओरा बड्ड नीक लागै छै अरे ई मम्मी माँ ई देखय क भेटल माँ एना सुनलो माँ उ मंदिर मे न बाबा बहुत प्रसिद्ध छथिन ओइ बाबा के दर्शन
कियाकि अखनके बच्चाके ईसभ देखऽ लेल नय न मिलै छै ईसभ बाहर शिफ्ट छथिन
हँ तै दुआरे हमर बेटा तऽ अक्सर दू महीना गाम जैत ओ नया नया चीज सीख कऽ आबै छै आ नया नया सिच क अप्लाइ करै छै उ कहै छै हम जे देखक एलौं न एना पौधा क एना बीज डालऽ स ई पौधा उगे छै एना हो छै एना मट्टी देलासँ मम्मी एना खाद देलासँ ई होइ छै गोबर कऽ गायके खाद बनै गाय गोबर करै छथिन ओकर चिपरी पथाई छै ओकर ओइसँ गोइठा जड़ै छै। अ तऽ देखे छीयै पूजा पाठ मे माँ गोइठा के काज आबै या न गाय क गोबर के काज आबै या न तऽ यही सभ आबै छै तऽ हम कहलियै अहाँ कतऽ देखलौ तऽ हम गाम मे देखलहु हम सुनै छलहुँ ओतऽ बड़ा बड़ा दादी सभ गप करै छथि न के बच्चा सभ एकरा घिन मानै छै। ई पूजा पाठ मे यूज होइ छै।
ह एखुनका बच्चाके नहि मिलैत छै। नेनने हँ छैहे।
बच्चा तऽ ओकरा अ को छै। गाय के पोटी छै। आऔर जे बच्चा ब बुजुर्ग सभ बताबे छै। नै नइ ई पूजा पाठ मे काज होय छै। तऽ बच्चा पूजे छै। ई पूजा पाठ होइ छै। काज
आओर बच्चाके जएह कहथिन बच्चाके सिएह सिखतै
सएह सिखते आऔर ओ धरोहर के मिथिला मे जाकऽ बच्चा के नचान करना बहुत जरूरी छै। बहुते जरूरी छै। अब ई छै कि लास्ट हमरे सभके जेनरेशन छलै कि हमसभ एतेक। कुशल छलै। मिथिला सभ ठीक छै। आबक नया जेनरेशन हमरा सभके कहऽ पड़ते तखन बच्चा घुसतै? ठीक छै। कियाकि आब इंग्लिश कॉन्वेन्ट इसकुलमे बच्चा पढ़ै छै। त ओकरा कि पता की केना होतै छै। कि नहि बहुत जर छै। बहुत जरूरी छै। हँ ज्ञान बहुत जरुररी छै। और हर परम्परा के हुनका सभ के बुझना बड जररी हमरा सभके गाम मे काली पूजा पूजा बहुत भव्य होइ छै। आइबर हम काली पूजा मे प्रिया मलिक दीदी आयल छलै। गाना गाब गाम मे हमर सभके लगमा मे आ यज्ञ भेल छले। ने एखन महा महाचणडी यज्ञ भेल छलनि। ह एखन लगमा मे हैं बहुत- बहुत ज्यदा तास बेसी और लोग गाम के नाम चिन्हऽ लगल। तेना सभ बुझै छलखिन हँ उज्जान लगमा छै। झंझारपुर के पास छै।
बहुत ई गर्वके बात छै। जे सभ लागल छथिन। कि एहिके पहचान होइ लोक भूझथिन आगा जा
हाँ आगा जाक बुझ सही बात छै। ओतय के लोक जे संस्कृत पढ़ैत छै। बच्चा सब से विद्वान बनै छथिन। वहाँ दूर दूर विदेश तक पूजा पाठ कराबै छथिन। ओ सब एते एते जादा विद्वान रहै छथिन। जे हमर लगमा गाम मे कुट्टी अछि। ने ततऽ केबच चा सब ब्रह्मचारी कूटी हँ ओ तऽ हँ ओ समूहिक उपनयन होइ छै। बच्चा सब क सामूहिक मूड़न होइ छै। ई तऽ कही ते छी। दू दू बरस के बच्चा सब ओतऽ रहै छै।
मिथिला के बच्चा सब एते आगा जा रहल छै न त गर्वके बात की हेतै आओर की होइ छै। किछु नै हेतै हँ सही बात छै।
पेहचान छै। हर जगह मिथिला के पट पेहचान छै। अपन सबक मिथिला क लोक अमेरिका मे भी रहै छथिन। ततौ मिथिला पेंटिंग क प्रचार करै छथिन। थाइलैंड मे छथिन ततौ प्रचार करै छथिन। हमरे ति अपने अप अपन बहिनक ननैद छथिन। लन्दन मे से प्रचार करै छथिन। मिथिला पेंटिंग क कहै छथिन। हमर आस पड़ोस क लोकक हम मिथिला पेंटिंग क साड़ी दऽ देने छी। पहिनै छै। लोकसभ कहै छै। कि बाब हँ। हँ कते बढ़िया छै। कते सुन्दर डिजाइन छै। आहाँ सोनी जी आहाँ कनि कहै छी। अगर मिथिला पेंटिंग आहाँ करै छी। नीक स बराहबै छय। तऽ जरूर अहाँके हम कखनो अगर गाम आयब तऽ हमरा आहाँ आहाँक ओ पेन्टिंगक हमहूँ किछु सहयोग करब उस पेन्टिंग का हम मूल हमहुँ लेब आ हमहु किछ अपना तरफ स प्रचार करबै मिथिला पेंटिंग क आहाँसँ लोक सीख आओर लेबै हँ।
आहाँ
आओर सोनी जी माँ ठीक छथि न स्वस्थ छथि न हँ अहाँ कते भाएय बहिन छी
हम तीन भाएय बहिन छी
तीन भाएय। अच्छा आहाँ बड़ सी- ई छोट छै सोनी जी आहाँ बड़की छी आ भाएय आहाँ से छोट छथि कि बड़ा छैय सब स छोट छथि ई
हँ
अचछा
अछ
हँ आओर
एथिन न
सुनय छीयै आओर अहीं कहब अहाँ केतऽ कतऽ घुमल छीयै मिथिला मे
कौ
आहाँ कतऽ कतऽ घुमल छी मिथिला मे
मिथिला हाट गेल छी
मिथिला हाट गेल छी एगो बड्ड नीक काज भेल छैय मिथिला हाट मे अछि परम्परा अपन धरोहर चिज सब खो गेल छैय जे देखऽ के नै भेटै छैय हँ पहिलुका टाइम प से सब देखय कऽ भेटय छै ई काज बड
बड नीक भेल छैय
हाट कऽ केलखिन ओपनिंग या जिनक जे बनेलखिन बड नीक काज केलैथ कि हमर सब कऽ आब बला पीढ़ी ओइ चीज कऽ जान सकय हँ जान सकय छथिन हँ से आब जे एना की देखियौ कि अपन मिथिला मे विविध बहुत एहन परम्परा भऽ गेल छै जे बाहर शहर केँ लोक देख कऽ गाँव मे करै छथिन ठीक छै करै छथिन और ओहू मे सा
सेहो करय चाहैत छथि बट हमरा यर केँ ख्याल से जते पुराना शादी म एंजॉय करै छलैन लोक सऽ से अब नबका शादी म इनजॉय नै भेटै छै छै की नै सोनीजी जेना की जे पहिले लोक कनिया कऽ नहि देखै छलखिन अब स्टेज पर लोक कनिया कऽ देख लै छै पहिले ही देख लय छैय पहिले बुजुर्ग सब कखन देख देखै छलखिन मुँह जब हमर सब कऽ बियाह भऽ जाय छलय तऽ घूँघट देबऽ लेल आबै केँ ससुर छैय कि नै तखन मुँह देखै छैलखिन उऽ अलग उत्साह छलय छलय कि नै हँ आ जे पहिले